की सभ खेलय
हम भात दालि तरकारी बर
आइ बनल छलैए
हँ
हँ
हँ उठि गेल छलैय पोने सात बजे
नेहेनाई भऽ गेलै
हूँ सब भगेलै
नश्ता भेलै
हँ
कीसभ
तरकारी रोटी
कथीके सब्जी छलै
आलू के छलै आलू
आलूमे की सब छलै पड़ल
आलू छलै प्याज छलै बस आलू प्याज के सब्जी खलीयै
आओर टमाटर त आहाँ कि सब खेलै
हम हम तऽ बनेलै है भात दालि आलू बन्धाकोबी शिमला प्याज ओर अथी सब मिलाकेऽ सब्जी
ओ बाबू आबि गेल कोचिंग स
नहि अखन नहि आयल ह
नहि पापड़ बड़ नेबो आब आयत बाबू तहन खेनाई हेतै ओर कही
ओर सब बढ़ियां
तब राति के की खेनाई रातिमे की हेतै खेनाई
रातमे आब जे होतै देखबै हेतई भात दालि तरकारी एकटा कोनो पप्पा नहि एलथ
नहि
ओर मोन ठीक छौ ना
हँ सभ एकदम फस्ट क्लास
हु दबाई सब खालेलै
हँ खेलियै खलियै
आँर सब बढ़ियां
छी ना हम सब
सब ठीक छै मौसम केहनय
मौसम अय ठण्डा मने मेघो लागल रहै
पानि होछै
आई टिकड़ियो कनि बनेलियै यऽ
बनेबाका छै गूड़ वला
सएह सब छै देखै छियै नमकीनो बनेबै
हँ कनि बना देबै किछो
भुज्जा सेहो भुजबाक छै
हू
कथी सब भुजामे चूड़ा मूगफली आओर किछो
ह आन
ताम क बात करू दोसर
आओ
आ किछ ने
केनाइ खाइते छी एखन
हँ हम खाइए रहल छी
ओर की सब खाई छ
जे सब छै सब
हूँ आ किसभ होइ छै कहीँ बड़ो खाइ छै बना दियै बड़ बर बना दियै ह तरुआ से
तरुआ खाइब
नहि तरुआ तऽ नहि खायब बड़ बना कऽ खायब हमहूँ आ हमरा बरते हँ ठीक छै देह वला
सावन प्रिया
साावन तीन तारीख वला सोमवारी हेतै सावन दिन
हू ह
किसभ होइ छै
ह किछन ह आब जा कॉलेज
कॉलेज जाब
हू
खेनाइमे की सब बनलैएा तोहर से तऽ कहबे नहि कलै
भात दाल आलू गोभीके सब्जी छै रोटी सेहो छै रायता छै आओर भऽ गेलैए छै कनि अचार सेहो छै
ह्म
ह बाबू क खन त कत
आज तब दू तीन बजे तक कहलका आएब
अच्छा तन खेनाय खेतै बाबू नास्ता की लग गेल छलाय
उएहा रोटी घी लगा के
हू
आर आलू मे अथी सभ दऽ कऽ करि पत्ता सब दऽ कऽ सब्जी बना देने छलियै
अच्छा
स सर छललै मनाल पप्पा ले फेर भोरे करैला भुजिया बनेने रहियैन पाब भोर मे गेलखिन हँ तऽ
क पप्पा छला तऽ रातिमे
हँ तऽ करैलाके भुजिया बनेलियै आओर अथी बनेलियै की कहै छै करैला भुजिया रोटी रुआ चाय पानि पीके गेलखिन लेट छलनि आई ट्रेनो सब छलैए
आम दऽ देलियैनि आमो छलैनि हांराखल दही खेथिन से सर्दिेए भऽ गेलैनि ताहि दुआरे नहि खेल खिन दही
तमे आखे भै की ब्रत ह
रैतिमे आलू भुजिया बनेबै बिना नमकके आलूके भुजिया बनेबै आ रोटी बनेबै घी लगाके बाबुले देखै छियै किछो दालि या किछ बना देबै बाबूके पढ़ाई लिखाई चलै छै ने बढ़िआँसे
हँ चलै छैय
सेह पढ़ाई बढ़िआँसँ हेबाक चाही हूँ कॉपी किताब सभ लेलहुँ
कॉपी लऽ ललेनाँ किताब नै लेलौ आई जेबयै लईबरेरी हूँ आ
और कही किछो
नानी सब अभ्यास भेल नानी छीक ख
हूँ ठीक छै नानी सब ठीक छैथ ह की सब हेतै पता नहि
ठीक छै तहन आओर की कहियौ नमकीन बनेबै काल्हि खन
ठीक छै
ह मठरी बना देबौ की नमकीन
दुनू बनादेबै
दुनू बना देबै ठीक देखै छियै इही सब
हूँ
आओर ओ कही पापा क फोन भेल छलनि आई की सब भेलै
पहिल क्लास छलेए पहिल क्लास छलेए
आयल छलैए पहिल क्लास केसभ आयल छलै
बड कम बच्चा आयल छल कम बच्चा आयल छलै
कम बच्चा आयल छलै
हू
हँ एजका नाश्तामे की छै रूटीन
पूरी आलू क सब्जी
नाश्ता सोझका नाश्तामे
शाम क नाश्तामे हेतै आइ समोसा
वाह आ फेर रतिका खेनाइमे
गट्ठे की सब्जी रोटी दालि हँ की करबै खा पड़ते
आओर की सब होइ छै
और किछो न
चूड़ासभ रखलहुँ
हू तब लाग
आ सब लो केलक
नहि फुलक ओे न चलय
केयने अयले यो
ह
छै देखै छियै तहन कीसभ होइ छै पापा पँथिन तहन
आँ
पापा इथिन काइल खन
माँ काइल एथाइथ
हूँ बाबूके कहने छलियैए
की
किस नहि आबै ले नहि नहि अनलके
ज
समोसा तमोसा
अखन समोसा खते की शाझ म
ह देखैत छियै हमरा तऽ आइ बरतै अय बाबू खेत ओतऽ खेतै
हू
पापा खेतय तऽ वाके मे रहै छन
पापा तऽ रातमे अतय
बनेने रहियै हमु
बढ़िआ
चौमीन बनल छलैए हँ बढ़िआँ बनल छलै से पप्पो खेलखिन
खेलखिन पप्पा खेलखिन पेट ठीक छलै ने
चौमिन खेल ह सब छलै ने चौमिन तऽ खूब नीक लगले न पनीर चिली सेहो होइतै कहलखिन हमही नहि बनेलियै
बना लैती बाऊ संगक
छलो भटोरा बनल छलौ हए माछो बनल छलैए एक दिन
हँ बाउ माछ खेलक
एकटा पीस
भ
कए पीस खेलक दोसर पीसमे अणडा छलैए बहुत माछके ओ अंडाे के छै बड़ खाकऽ सबके मोन अथी भऽ गेल
ह
तोरा माछ नहि भेलैए
अच्छा ह अ
बहुत
रखै छै
हँ भऽ गेल जाइ छी आब काॅलेज फेर
हँ
कॉलेज जाइ छी फेर
किया
क को खान खेलिय आब जेबय फेर काॅलेज
ठीक छै ब ठीक छै तऽ राखे छी त
राखे छै आबि गेल बायोत
हँ आब गेल राखै छी राखू तऽ
राखू रैख दिओ